हँ कहे
ठीक छी
हँ ठीक छै
खाना खेलो
हँ खाना पीना भऽ गेलै कटा बोल भेलो तोरा
की सब खेलहुं हें खाना
सब्जी चावल बनेने छलियै हँ सब्जी चावल बनेने छलिअइ
केना कऽ बनेलियै
हलो
हँ
केना कऽ बनेलियै केना कऽ बनेलियै खाना
कढ़ी चावल बनेने छलियै
अच्छा बौआ सब ठीक
हँ बौआ सब ठीक छै
अच्छा
ओ आर सब कहू
आ तऽ बढ़िआँ छै की होइ छै एखन
किछु नइ छत पर घुमि रहल छी ओतऽ के मौसम केेहन अइ
बारिश जेना मौसम केने अइ परैअ नइ
हँ एतौ उएह छै गर्मी ततेक छै न
हँ तुरन्ते धूप होइया तुरन्ते धूप झाँपि दैया।
हँ हँ से तऽ होइते छैय हँ। बारिश के मौसम आर कहु उम्हर के हाल समाचार?
बन्हिए छैय।
हूं बढ़िआ अय ने सही छैय।
ओ कहू आओर सब नहेलहुँ धोलहुँ?
हँ ओ तऽ भऽ गेल।
अच्छा कहू सोमवारी आबऽवला अय आब।
कतऽ जायके अइ?
देखियौ कि होइ छैय। सब बढ़िआँ रहतै तऽ एक बेर चलि जेबै हरिद्वार।
लइहे भऽ जाइ छैय ने सावनमें आइब कऽ। ह बड्ड बाढ़ि पानि आबि जाइ छैय ओम्हर।
हँ हँ से तऽ भऽ जाइ छैय।
कपड़ा तपड़ा लऽ लेलहुँ सावनके लेल?
नहि नहि एखन किछु नहि।
अच्छा सावनक की सब प्रसिद्ध छैय भोला बाबा के।
हां
हूं आर कहियौ।
बन्हिआ अय।
हूं बढ़िआं अय। हूं आर सब बौआ सब कतेक क्लास मे पढ़ैया इसकूल से आयल?
अभी नहि बन्द छलै इसकुल।
अच्छा कायल छुट्टी चलि रहल छैय।
हँ नहि आइए होइत छलैए एना नहि रहैत छैय छुट्टी।
अच्छा अच्छा अच्छा
आइ कथहु के छलै बन्द।
ओ हां हं
अ आओर सब कहियो मिथिला के गाम घर के बात।
कहियौ।
मनेल जाइ छैय।
अ ह
सब सावन के तैयारी क रहल छैय।
हँ एखन तऽ सब उहेमे लागल रहल छैय छब्बीस तारीख से स्टार्ट हैत।
तारीख स्टार्ट होैत लेकिन ओहिसँ पहिलेसँ सब लागलियै।
हँ हँ, से तऽ होइते छै। दू महीना पहिने सँ कोनो कोनो तैयारी होबए लगै छै।
लगिते ने, फेर जे आब छब्बीस तारीख अबै ताहि हिसाब सँ सभ लागल छै।
हँ, पाछो सेहो करै छै ने।
हँ, पाछो करै छी।
बोलबम जाइ छै कि नहि?
नहि
हँ, इएह बड़ कठिन छै बाबाकेँ। हँ से होइ छै।
सावन जेना मौसमो लागि रहल छै, खने बारिश अबै छै खने रौदा निकलि जाइ छै।
हँ, आब देख बेर सोचि रहल। से भोला बाबाके महिमा की होइत छै, जाइत छी कि नहि जाइत छी।
हूँ हँ, हुनका बुलावा आयत तऽ जरूर जायब।
हँ
सम छै, हुन न कतऽ छी अहाँ?
एते छी, घरे पर।
घरमे छी ह
बन चलल
आवाज कटि कटि कऽ आबि रहलै, कतऽ? छत पर नहि छी अहाँ?
नहि, ई छत पर नहि छी।
धूप आइ।
धूप नहि, धूप होइ छै, फेर झाँपि दै छै, फेर होइ छै, फेर झाँपि दै छै। नचे छी
छाँप धूप करैत हेत।
हँ
ह
कंचके सब्जी आबै छै, बनबो।
हँ, अनेहो छलल मगाम तऽ।
लोहा वाला
हँ हँ
हँ, केना कऽ बनबै छियै?
पैस अन्य जे रहै ने, पता सभकेँ। तऽ धो दियै, बनाबऽ कहू। पत्ता के धोके धो कऽ। आ तनिके रखि दू चारि मिनट रौदमे धऽ देबै ने। तऽ कनि एकति मुला जाइ। चुप्ता ज्यादा नहि, कनि केक रतिया, तकर बाद। ओकरा बेसन सँ लपेटब कते लोक। आँटा लऽ कऽ लै छ ने।
बेसन।
हँ, आटा करब, आटा वाला नहि नीक होइ छै। हँ, बेसन सँ।
हँ, आटा के कतहु छी लदलह टाइप।
हँ, आ बेसन सभ बनायब ने, बेसन सभ बना। तऽ ओकरा दू चारि मिनट छोड़ि कऽ पीसि तैयार बना लेब।
अच्छा
आ तऽ ई छै। हँ हँ सुूसा काट कऽ पीस बना कऽ तकर बाद ओकरा कनि दे रौद लगा देबै हँ कनिक लगा देबै तऽ ओ दू दिन रहिो सकैए से वला भऽ जायत
अच्छा ओ बनेलाके बाद ह
कनि ओहिसँ बेसी रोद लगा देबै तऽ आओर जतेक दिन रखबै ततेक दिन रहत
एँ
हँ से होइ छै जेना अथी सब नहि बनबै छी बीरिया तिरिया नहि बनबै छी क कहियो के कहियो के बनेला कहियो खाओ तेनहि तेनहि ओहो हँ तेनादि अरकञ्चोक के बनैया
अच्छा अच्छा ओहि प्रकारके है एहिमे अथिियो देल जाइ छै ने सरसो
हँ हँ
ओहि दऽकारो रस केलहुँ
हँ सनी कहाल फर तऽ कनिक लहसुनसभ धऽ कऽ बनाबै तऽ जेना मछलीके सब्जी होइ छै तेनाही होयैत
अच्छा माछ जेना भेल ह अपना सभके तऽ माछ कि बड़ प्रसिद्ध छै मिथिला
हँ हँ
हँ
तऽ ओ नहि है
माछ केना बनबै छियै
ओना ही जेना आरक जेना आरकान छै बत न हो तऽ नहि क क माछके काटि क तरू ताक धो घा कऽ
हँ
तर कऽ फेर ओहिमे सबचीज दियौ मसालाभ यदि सरसोवला खाइ छी तऽ सरिसो द त नहि तऽ प्याज वला बनाउ ू तऽ रख द जेहन बना दिय हँ सरसो बला में सरसो बलामे सरो बला
पिआज बला पता छलै अपन मिथिला मे एनाही बनै छै अच्छा ह से बात तऽ हम त नीक एहि पर ओ सलाद धऽ देलहुँ पापड़ सेहो बड़ नीक लागल
कहियो
आ तऽ अब यह
क मल क मूल फत ब ओ